आव।
की हाल चाल?
ठीक छै आ अपन कहू।
की सब करैय छै।
बैठली छत पे निशु हम पूजा
खाना पीना भऽ गेलो।
खाना आइ दू बेर खेलियै सभगोरा
कि सब
चावल आओर कथि कहै छै, परोर के आलू के सब्जी
दुनू बर एकेटा चीज खेलही
एकेटा चीज खेलियै भूख लेै छ तऽ सब खाय लैलि तू कथी सब खेली
हम खेलियै कथी दाईल भात चरौरी आ बैगन अल्लु सोयाबीन के सब्जी
अच्छा कतऽ छैए अभी
अभी हम अपन सासुर में छियै।
सासुरमे अ पाईन तऽ भईर दिन होते हे कनि एखने पाँच छओ घं्टा पहिले छुटलैया
अ त रौदा नय उगल छउ।
उगल छै रौंदा फेर आब चईल गेलै।
हूँ
आ शादी में बजेबो ने केलए
शादीमे तोरा पास टायममे ने छलउ तऽ बजबतियौ केना तोरा बता ओह
तऽ हम अपने तू कहति तऽ हम आइब जेतियौ
कहलिय अबाइ तऽ कहलिय हम पास टेमे ने अएछ।
ओ तऽ हम मजाक मेंऽहमरा फोर्स करति न तऽ हम आइब जेतियौ।
आब शादी बीतो गेलै आब छोड़ एनिवर्सरी मे आ एनिवर्सरी पर आईब जहिहैं
ठीक हई कहबीही तऽ आइब जेबौ।
आओर सब बता गय अपना गाँव
कै भा
अपना गाम मे ओ लेडीस भाइग गेलैए। आवाज नई अबे हो आवाज नई अबैया हेलो हेलो त हेलो हेलो आबाज नएय अबैया कनियाँ और शादी को बुझेबो ने केलउँ कमेडी चले हैं गाई कनि काईट लै न फोन गे हुं -हुं -हुँ सब मिलहै बला छइ तऽ छोइड़ दही न तऽ रहहि ने कॉलै पर हेलो। हं कहियो अप सात दिन बजेबो नय करबऽ। बंगराइत रहै छय, गय आ के बजैयै? की कहू आ ओतुका बच्चा सब बा अथी हय, संस्कारहीन हय।